हेलो
र हेलो
हँ बजियउ कि भर ह
ठीक छै की ह ल चाल छय
हँ नीके छै हमरो
की भऽ की सब भऽ रहल छै यहाँके
कुछ नहि भऽ रहल छै आब शुरू हेतै त किछुछु
ह अहाँके गुज्जा के की हाल चाल छय
बुच्चा तऽ अभी शान्ते छथिन अभी सुतल छय तऽ उठला के बाद न हो हल्ला हंगामा करस
की बजलियइ
कह पाँचबाज दूच चार रु रुपले थियए
ई नय अखन आइ काल ई देह पर नहि सु ते है लेट त सुत है से लेटस अभी उठे है आइ कऽ एना तऽ टाइम पुरे गेल है उठे के ते बेर भैे गेल छय
एगो अहाँ सबके मिथिला मे सामा चकेवाद जे खेलल जाइ छै ओकरा बारे में कुछ बता तैयो हमरा कुछ जानकारी दियौ
अहाँसभके यहाँ नय खेलऽ जाइ छी सामा चकेबा
हमरा मम्हर में खेलल जाइ छै हमरा ओते नहि खेलल जाइ छै
हम तऽ सुनै छलियै कि एक महीना खेल छलै एक महीना
हँ लोग सामा चकेवाथी कथी सब माटी के ते एक साल में उम्हर छली तऽ देखने छलियै बनबै छलै बटनी के खर रखे छलै ओकरे रात कऽ सब डाला मे निकाल केऽ लऽ जाइ छलै ओहि में आग लगबै छलै कोन दो कोन दो सब फकरा पढ़े छले गीत गबे छले ओकरा बुतवे छले ई सब तऽ देख देखने छी तऽ कनी कनी याद छै
कथी हे छु चुगिया छलय चुगिया
हँ एगो चुगला बनै छलै ठीक कहै छय
य चुगलाके आगि लगबै छलै ने
हँ
ई तऽ दुर्गा पूजा मे स्टार्ट भेल छय
ई होइ है अहाँ के बुझााय है हमरा ठणडी के दीप मे होइ हेलो हेलो
हेलो
हँ आबै आवाज जाइए
हँ य अखनते ऐल है हम त कहलिए गुंबो भ गेलिए
नहि ए गुंब न भेलिए बोले छी
ये छठ पूजा के बाद होइ हे ठंडी के दिन मे होइ ह
तनीक दिन मे
हँ छठ बाद ईसभ हो ई होइ ह ठण्डीके दिनमे
उएहे ने कहल छलियै कि छठ के पूर्णिमा के शयद शुरू भेल छलै
हँ
आ फिर उ उतरै छलै शायद कि ओहि उतरै छलै तऽ खतम होइ छै एक महीना चल खेल छल
आजकल तऽ नहि जानै छियै स्नैप चैट सोशल मीडिया सब छथिन वहां पर देखै छलियै
वहे पर देखे छ एगो स्नैप भेजे छलन एगो हथिन उन्ही के मि ति नि छिय
तऽ ओहमे छथिन फेर ओकरा बुतबै छथिन तब देखै छै
हँ ह मूँ तऽ एक साल छलिए उस समय ओ टाइम मे कुछ छोट छैल याद छै मतलब कुछ कम याद छै सब माटी के बनेने छलिय एते एगो आँखि दय छले नाक दय छले सब बनबै छलै मूर्ति सब कथी कथी सब कैटा बनबै छलै चंगेरा मे रखैै छलियै
और बताइयों कुछ
इएहे कहै छलथिन कि केना ओ खेलै छलै हम सोचले छी कि अहाँसँ पूछबी अहाँ जनत यहाँ के यहाँ चलैत होतै
हमरो नहि चलै हमरा ममहर हमरा ममहर नहि चल अब जबे कहियौ वहि टाइम मे तब देखबै
कि की अहाँ के की चाही एन खोलियौ ड्रल खोलियौ ओहि में कहय छलै कि मिथिलाके पर्व प्रसिद्ध पर्व छलय सामा चकेवा भाई बहिनके प्यारके पर कतीक देखाबै छ त्यौहार छलै ई कार्तिक मास में मनाबय छलियै खेल लड़की मिट्टी के मिट्टीके सामा बनाबय छलै चक्का बनाबै छलै चुगला बर्तन ओर दु दूसरे के पंक्तियों के मूर्ति बनाबय छथिन फिर उन्हे रङ्ग पोशाक
हँ रंग त रंगबो पड़ै छय
आ पोसबैत छथिन देख धूप आर मेंसुखाबैत छथिन छथिन टोला आर में ले जाइ छथिन घरे घरे
हँ
सुबह शाम हुनकर पूजा करय छथिन ओसभ
हाँ
सुबह शाममे पूजा करि कऽ आ गानो गाबै छथिन ओसब
हँ गीतो गबय छथिन गीत उत होइ हे
सभ सखी सहेलीसभ आर मिलि कऽ समूह में जाइ छथिन घूमय घरे घरे शिकायत करै छथिन
हँ
चकेबासँ झगड़ा करै छथिन लड़ाइ दिया करैत छथिन ओहिसँ
हँ
छठके आसपास मनाबैत छथिन सभ
हँ यै छठे के बाद होइ छय एहिठ तऽ अहाँके महापर्व भए गेले ने सब पर्व के पर्व भए गेलै बड़े अथ सब कर पड़े ई सब निष्ठे नियम सब
हाँ ये
अहा सब
छठ मे तऽ हँ होइ छै होइ छै यू पी बिहारके तऽ प्रसिद्ध छय
ह महापर्वके छै तऽ ओहिके चलते पुछली कि अहाँ सबके होइ छय
होइ छथिन हँ महापर्व माँ हमर मइ आर करै छथिन दादी करैत रहलथिन
ओ
तऽ आब करै छथिन तऽ चारि दिवसीय पर्व छथिन ने
हँ
नहाय खायासँ शुरू छथिन
चारि दिन न पाबनि छै चाइर दिनक के
हाँ
खरनासँ स नहा खा स शुरू होए है खरना होइ संझका अरग होए प भोरका अरघ होइ ही पारण के दिन जेकरा परना
हये यहाँ अहाँके यहाँ के के नियम है
नहाय खायके जेनाकि आहाँ त सभटा धो धा लिअ पूरा जतेक चीज है खाना पीना बनबै बला कियाकि बिना लहसुन प्याज के नियम करे के पड़े ह तऽ सब धोत लियौ ओकरा बाद अहाँ से कहि दू की नहा लू नहा उहा के ओहि दिन लौका जे होइ छै कद्दू सजमैन ओकरत तिमन बनै हइ तीमन उमन कैट लू चकला बेलना सब धो धाके कनी मान अ आटा स आटा सैन लु ओकरा बाद आंहा के मन आऔर कुछ भी बने है लेकिन ओहि दिन लोग जादा लौके के नेम पड़े छै
एहि तऽ न लौके के तऽभी नहि हइ लौकेके सब्जी बोने हइ फूल मेथीके फोरन डालिके य मरचाइ हरा मिरचाइ या सूखल मरचाइ डालि दिऔ आओर ओ ओहोमे चना दाल डालि दिऔ नहि तऽ ऐसे बनाइ दियौ
हँ तऽ अपन पसन्द छै
चक्का त ओर दही आर
ह दही दिन जरूरी रहै छै दही रह भऽ गेल अहाँके
चना दाल बोनै है
हँ हँ हँ राहरो बनबै ह तऽ तऽ देखै छी
य के बजलियै
आँह बाजियो न की काली रोटी
आ रोटी रोटी बनीहे
भात अरवा अरवा भातो बने छै चावल रायरा द सेंन्दा नमक धऽ के बनै छै ओ नमक नहि ध ह
अरवा चावल बनी है आ रोटी बनी है आ कहली त रोटी बोनी है साँझमे शाममे कोहे है तऽ रोटी बनाई दी है शाममे रोटी नाश्ता कराके फिर रातमे अगर कहै हइ कि मम्मी आर कहलै कि चावले आर खायब तऽ चावले आर बनल ओएहे सभमे आ छठ आरमे तऽ सभ बाहर जे बाहर रहल छथिन से सभ आबैत छथिन ने
हँ ओहिमे तऽ सब अपन अपन जते जते जे भी कमाई धमाई वाल है बाहर मे सब अपन गाम छै नबै छथिन
सभ अबैत छथिन तऽ ओ ओहोसँ बड़ उहों सबके बड़ मजा आबी हे की कहियै आबे लगे हे लगे हे बेटिके बिआह होइ है तते सभ लोग आ जुटि जाइ हे
हँ तऽ बियाहे तऽ होइबे करेहे ओइ मे द भऽ जाइ छथिन
उएह तऽ हइ बेटीके नहि बोलबैत छियै नहि लबैत छ सने सर दआइ हइ सने सर बनै हइ हइ खजूरी टिकुरी छ नहि सं बनै हइ छठ मैैयाके शनेेश दियाई हइ ने ठीके कहलियै नीके अहाँ बजलियइ
हँचछा बड हलचल रहै छय
तऽ अपनाबै हियै तऽ बड़ मजा आबै हँसी मजाक करैत हय गयारह बारह बज जाई हइ खिआबैत पिआबैत आओ फेर तऽ ओहि में अहाँके
लोग उतसाहो रहे हें बाहर वला सब सब गाम पर चलि आयत ट्रेन पकड़ पकड़
की कहू हमरे एक साल भाय नहि आयल छलथिन ओ तऽ बड रोइ छथि किनो उहे नहि आब पलथिन नय छुट्टी मिललै हुनका
हाँ
नय एलथिन तऽ बड रोय छथिन हम ले कि रोये छी